हेलो।
हेलो।
नमस्कार।
जी नमस्कार।
छै न।
हँ सब मोटा- मोटी ठीक। छै।
आज हम इंटरनेट आ आधुनिक जीवन विषय पर बात करय चाही, हमरा लागैत छै जे इन्टरनेट आजुक समयक सबस प्रभावशाली आवि आविष् आविष्कार सबमे से एक बनि गेल छै जाहि बिना आधुनिक जीवन। कल्पना करनाय बहोत कठिन बैन गेल
हाँ बिलकुल सही कहलिये इंटरनेट केवल एक तकनीकी साधन नहि रहल बल्कि व्यापार संचारण मनोरंजन आ जानकारी एक विशाल संचार बनि गेल छै।
कली हम सोचैत छलु जे कि छु दशक पहिने जकरा लेल दिन या सप्ताह लागैत ओ काज आब किछु क्षण मे सम्भव भए जाइत छै।
बिल्कुल जानकारी प्राप्त कर दूर-दराजक लोग आसम्पर्क करैन आ विभिन्न सेवा सबक उपयोग करनाएन बहुत आसान गेल छै।
हमरा लगैत छै जे इंटरनेट शिक्षा क्षेत्रमे बहुत पैघ परिवर्तन आननै छै। अब विद्या ते दुनिया कोनो कोना से ज्ञान प्राप्त कै सकै छथि।
सही कहलियै आब एक विद्यार्थी घर बसल-बसल विश्व स्तरीय पाठ्यक्रम बैख्यान आ अध्ययन सामग्री धरि पहुँच बना सकैत छै।
सच कहु तो ग्रामीण क्षे त्र विद्यार्थी सब लेल सेहो इ एक महत्वपूर्ण अवसर बनल छै।
हाँ क्यूँकि जानकारी आ शिक्षा पर पहुँच बढ़ला से सिखबाक सम्भावना सेहो बढ़ल छै।
कलि हम्मे सोचे छलु जे व्यवसायक क्षेत्र मे सेहो इन्टरनेट क्रान्तिकारी परिवर्तन आननै छै।
बिलकुल आब छोट व्यवसाय सेहो अपन उत उत्पाद आ सेवा बहुत पैघ ग्राहक समूह धरे पहुँचा सकैत छै।
हमरा लगै छै जे संचारक क्षेत्र मे इंटरनेट सब मे बेसी प्रभावशाली साबित गेल छैल।
हाँ आब हजारो किलोमीटर दूर रहनिहार व्यक्ति से किछु क्षण मे बातचीत सम्भव छै।
सच कहु तो परिवारक सदस्य जे-जे अलग-अलग शहर या देश मे रहै, रहति तखन इन्टरनेट हुनका सब के जोड़ी के रखैत छै।
सैए बात दूरे भौतिक रूप से जरूर रहत छै, मुदा संवाद सुविधा बहुत असान भेल छै।
कली हम सोचैत छलु जे मनोरंजक क्षेत्र सेहो पूर्व रूप से बदलि गेल छै।
बिलकुल। संगीत, चलचित्र वृत्तचित्र खेल आ अनेको प्रकार सामग्री आब तुरन्त उपलब्ध जायत छी।
मुद्दा हमरा लागैत छै जे इंटरनेट अत्यधिक उपयोग कतेको समस्या सेहो उत्पन्न कर सकैत छै।
सही कहलियै समयक दुरुपयोग ध्यान भंग होयबाक आ गलत जानकारी प्रयास प्रचार जका चुनौती सेहो मौजूद छथि।
सच कहू तो तकनीक स्वयं खराब नै होयत छै, मुदा ओकर उपयोग कोना कयल जाय ई अधिक महत्वपूर्ण बात छै।
बिलकुल जे इंटा इन इन इंटाटेक के उपयोग सिखबाक, विकास करबाक आ सकारात्मक कार्य लेल एकल जाय ई बहुत उपयोगी साधन बनि सकैत छै।
हमरा लगैत छै जे भविष्यमे इंटरनेट आ कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिलय के और पैघ परिवर्तन आनत।
हाँ आने वाला समय मे तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार आ वैज्ञानिक शोध सबके औरा प्रभाव बना सकैत छै।
बहुत रोचक चर्चा चलि रहल छै, मुद्दा सामाजिक जीवन पर इंटरनेटक प्रभाव युवा पीढ़ी के बदलैत आदत आ डिजिटल भविष्य पर और विस्तार से चर्चा करबाक बाकी छै।
बिलकुल बिलकुल जी इंटरनेट आधुनिक सभ्यताके एहन हिस्सा बनि गेल छै जाहिके प्रभाव जीवनक लगभग प्रत्येक क्षेत्रपर देखल जा सकैत छै।
तखन अगली बेर हम सामाजिक जीवन युवा पीढ़ी आओर डिजिटल दुनिया भविष्य पर आओर विस्तारसँ चर्चा करब
बिलकुल सामाजिक जीवन मे पर इंटरनेटक प्रभाव बहुत गहरा भेल छै आइ के लोकसभ संवाद सोच विचार आ जानकारी प्राप्त करबाक तरीका पहिने से बहुत बदलि गेल छै
हँ करी हम सोचे चल जे पहिने जकरा बारेमे जानकारी प्राप्त करबा लेल पुस्तकालय जाएत पड़ैत छल। आब ओ जानकारी किछु क्षण मे उपलब्ध भाए जायत छै।
बढ़ल अछि मुदा एकरा सङ्ग सही आ गलत जानकारी मे अन्तर बुझनाइ सेहो बहुत आवश्यक
हमरा लगै छै जे आधुनिक युवा पीड़ तकनीकल सघ बहुत जल्दी मुड़ जाय छै आ नवा चीज सिखबामे से ओ बहुत तेज हो छै।
बिलकुल युवा सभ नवी तकनीकी अपनाय मे अग्रणी रहैत छै आ बदलते दुनिआके स्वयं के जल्दी अनुकूल बना लैत छथिन।
कहू त इन्टरनेट बहुत युवा के अपन प्रतिभा दुनिया धरि पहुँचाबैके अवसर देने छै।
हँ क्यूंकि शिक्षा सामग्री बनबैत छथिन कला प्रस्तुत करैत छथिन क व्यवसाय शुरू करैत छथिन आ ज्ञान साझा करैत छथिन।
कहलियै हम एक युवा के कहानी पढ़ैत छलहु जे एक छोट गाँंव से रहिके डिजिटल माध्यमक उपयोग से हजारो लोग धरि अपन विचार पहुँचा रहल छल
कि भौगोलिक दूर दूरके बहुत हद तक काम देने छै
हमरा लागै छै जे डिजिटल युगमे सबसँे महत्वपूर्ण कौशल निरन्तर सिखैत रहना छै।
बिलकुल जे व्यक्ति सिखनाइ छोड़ि दैत छै बदलैत समयक सङ्ग चलनाइ कठिन जाइत छै।
सच कहू तो आब केवल विद्यालय या महाविद्यालयके शिक्षा पर्याप्त नहिह बुझााय पड़ै छै।
हेलो
हेलो
जीवन भर जीवनक श देखभ मानसिकता अब सफलता लेल बहुत आवश्यक मानल जाइ छै।
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे मनोरञ्जन क्षेत्र सेहो महत्वपूर्ण रूपसँ बदलि गेल छै।
हँ ई त बहुत ई बात छै कलियियम
धिक उपयोग कतेको समस्या सेहो उत्पन्न सकैत छै
आ हमरा लगैत छै जे भविष्यमे कौशलक महत्व डिग्री से सेहो बेसी बढ़ सकैत छै।
हँ अब हजारो किलोमीटर दूर रहने व्यक्ति से किछु क्षण मे बातचीत सम्भव छै।
सहि केेली ज्ञानक व्यावहारिक उपयोग आ समस्या समाधान क्षमता भी बहुत महत्वपूर्ण बन जा रहल छै।
सच कहहु तऽ तकनीकी स्वयं खराब नहि होइत छै मुदा ओकर उपयोग कोना एकल जाइत छै ई अधिक महत्वपूर्ण बात छै।
कलियए हम सोचे चलू जे हमर पूर्वज सब बिना आधुनिक तकनीकल सेवा बहुत उपलब्धि प्राप्त कयलनि ये
बिलकुल बिलकुल
सच कहू तऽ ई लोको सफलता देखैत छथि मुदा सफलता पा्ात संघर्ष मे देखेत
हँ, एहि कारण समय सही उपयोग करनाइ, बहुत आवश्यक मानल जाइ छै।
ह, हमरा लागै ये युवा अवस्था जीवनक सब से मत पूर्ण समय होइत छै कियैकि एहि समय लेल गेल निर्णय भविष्यके प्रभावित करैत छै।
बिलकुल- बिलकुल ओ लोक प्रत्येक दिन, के अपन अलग क्षेत्र दिशा मे एक कदम आगाँ बढ़बाक अवसर मानबैत छथिन।
कलि हम एक विचार पढ़लियौ, समय संसारक सबसे मूल्यवान सम्पत्तति छै, कियाकि एक बेर गेल समय फेर वापस नहि आबै।
हँ। छोट -छोट सकारात्मक आदत सब' समयक सग बहुत पैघ परिवर्तन आनैत छै।
ई बहुत गहरी बात छै, केवल ज्ञान प्राप्त करनाइ पर्याप्त नहि, बल्कि ओकर उपयोग करना महत्वपूर्ण छै।
ई विचार युवा सभके बहुत प्रेरणा द सकैत छै, कियाकि पैघ लक्ष लेल पैघ, सम समर्पन आवश्यक होइत छै।
'बिलकुल' सही क लियै, आओर एक बात छै, तकनीकल साधन हो सकै छै मुदा सोच कल्पना नैतिकत मनुष्यशक सबसे पैध शक्ति छै।
बिलकुल तकनीकी साधन हो सकैत छै, मुदा कल्पना अनैतिकता साधक मनुष्य सबस पैघ शक्ति रहत।
हमरा विश्वास छै, डिजिटल युग मे अवसरक कमी नै रहै। आवश्यकता केवल सही दिशाानुशासन आ निरन्तर प्रयास रहत।
सही कहलिय, जे व्यक्ति सिखैत रहत, बदलैत रहत, आ सकारात्मक सोच सङ्ग, आगा बढ़ैत जे लोकक आ भविष्यके चुनौती आ अवसर दोनो सफलता पूर्वक सामना करि सकत।
'बिलकुल' भविष्य चर्चा करे समय यही बात के नहि बिसरक चाही, जे प्रत्येक पीढ़ी सामने अपन अपन चुनौती, अवसर रहैत छै।
कली हम सोचैत छलू जे, हमर पूर्वजसभ बिना आधुनिक तकनीकी सेहो बहुत उपलब्धि प्राप्त एकल।
सही कहि देलियै, साधन बदलैत रहै छै, मतलब मेहनत 'इमानदारी' आदेश! संकल्प। महतत्व सदिखन, समाउल रहैत छै।
सच कहु तऽ, बहुत लोक सफलता देखैत छथिन, मुदा सफलता पाछाक संघर्ष नहि देखैत छथिन।
'बिलकुल'प्रत्येक उपलब्धिक पाच अच्छ! असंख्य घटना, अभ्यास धैर या, त्याग छिपल रहै छै।
हँ एहि कारण समयक सही उपयोग करनाइ, 'बहुत' आवश्यक मानल जाइत छै।
काइल एक विचार पढ़लियौ, समय संसारक सबसे मूल्यवान सम्पत्ति छै, कियाकि, एक बेर गेल समय फेर वापस नहि आबैत छै।
ई बात 'बिलकुल' सत्य छै, धान फेर कमैलो जा सकैत छै, मुदा समय वापस न आनल जा सकैत।
हमरा लागैत छै जे, सफल लोक सब समयक महत्व बहोत नीक से बुझाबैत छथि।
बिलकुल ओ लोक प्रत्येक दिनके अपन लक्ष्य दिशामे एक कदम आगाँ बढ़बक अवसर मानैत छथि।
सच कहू तो कतेको बेर लोग असफलता से घबरा जाय छथि आ प्रयास छोड़ि दैत छथि।
सही बात मुद्दा इतिहास देखल जाय अधिकांश महान उपलब्धि लगातार प्रयासक परिमा परिमाण रहै छै।
कल्हि हम सोचैत छलू जे व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा सुधार करतै किछु वर्ष बाद परिणाम बहोत पैघ भ सकैत छै।
हँ, छोट -छोट सकारात्मक आदत सभ, समयक सङ्ग बहुत पैघ परिवर्तन आनैत छै।
हमरा लगैत छै जे, आत्मविश्वास सफलता लेल बहुत आवश्यक छै।
'बिलकुल' जे व्यक्ति स्वयंपर विश्वास नहि करत, दोसर लोक विश्वास सेहो प्राप्त करना कठिन भ जाइत छै।
सच कहू तऽ आत्मविश्वासक अर्थ अहंकार नै बल्कि अपन क्षमता पर विश्वास होय छै।
सही कहलियै आत्मविश्वास व्यक्ति के कठिन परिस्थिति मे सेहो आगाँ बढ़बाक शक्ति दैत छै।
कल्हि हम एक प्रेरणादायक वाक्य पढ़ लियौ सपना ओ नहि जे निद्रा में देखल जाय, सपना ओ छै जे तोरा निद्रा नहि आबे दे।
इ विचार युवा सबके बहुत प्रेरणा सकैत छै, क्यूंकि पैघ लक्ष्य लेल पैघ समर्पण आवश्यक होयत छै।
हमरा लगैत छै जे ज्ञान, मेहनत, अनुशासन एक संग मिल के असाधारण परिणाम दे सकैत छै।
बिलकुल एहि तीनो गुण संरोजन व्यक्ति के भीड़ से अलग पहचान दैत छै।
हमरा विश्वास छै जे, जे व्यक्ति अपन लक्ष्य स्पष्ट रखत, समय सम्मान करत आ निरन्तर सिखैत रहत तऽ सफलता देर सवेर अवश्य भेटत।